आइ आइ चली अपना सब। उपनयन के बारे मे विस्तार सँ जानै छी। जे उपनयन मे कीसभ होइ छै अपना मिथिला मे। ओर पंखा कनिक बन्द कऽ ले उपनयन मे जे छै से की केना केना शुरुआत होइ छै और कहिया खतम होइ छै ओ विध के नाम सहित अहाँ कनि हमरा सबके जानकारी दिअ।
अपना सभ के मिथिला मे उपनयन हँ उपनयन संस्कार तऽ सभसँ पैघ मानल जाइए जे बच्चा सभ जखन उपनयन बच्चा अथी होइत छै माय बाप के तऽ जन्म माता पिता तऽ दैत छथिन ओ ताय ओकरा सब के जीवन भेलै है दोसर जन्म होइछै ओकरा सबके गायत्री मन्त्रसँ जे अपन ओकर दोसर मतलब संस्कार देल जाइत छनि ओ तऽ ओ पहिल पहिले हँ ब्राह्मण सब के हँ भ कयल जाइ छनि ताहि मे सभसँ पहिले तऽ बच्चा सभके अथी उद्योग शुरू होइया अपना सबमे जे उद्योग भेल ओहि मे भगवती के नोतल जाय जाइ छनि भगवती के नोत देलक लोक भगवती के अपन प्रणाम पाती कयेलक सभ
तरह- तरह के गांव मे अलग -अलग रिवाज छैय जेना ग्राम देवता के सेहो एकटा चिठ्ठी लिख के से सब जगह सब मन्दिर पर जा जाके से देल जाइ छैय त हम
सोंसे लोग ओहि दिन सँ मे भेल के पितर के जिनका नोत हकार देल गेल सब पहिले भगवान भगवती थीके तखन आगू अपन समाजो मे लोग ओहि दिन सँ शुरू करैए कहनाइ ओकर बाद फेर ओतय फेर बसकट्टी भेल ओहि दिन बरुआ सभ के लक बाँस मे जे अपना सभ मे होइए पाँचटा बाँस एकटा बरुआ पर जे पाँचटा बाँस कटलक बच बरुआ सिन्दूर पिठार हँ सिन्दूर पिठार लगाक बौआ के बढ़िआँ
शुरू मे शुरू मे हँ शुरू मे जे ढोलक किया अबै छै ओहि ठाम सिन्दूर पिठार फेर ओतअ लागल ढोलकिया के अथीपर हँ
किया पहिले त ढोलकिया पर सिन्दूर पीठार लागल ओकर फेर वएह गीत नाद सभ भगवती के गीत सभ नादसँ शुरू भेल ओ विध भेल तकर बाद सब अपन दलान पर लो गेला होयते हेते सब जगह जे
हकार पड़ै छै पुरुष वर्ग हने ह हकार पड़ै छै पुरुष वर्ग महिला सभ अबै छथिन हँ
ओकर बाद ओत गेल दलान पर अपना सबके पुरुष मे जे होइ छनि पण्डीजी के बजायल जाइ छनि हुनका कागज पर किछ लिख के सेहो देल दय छथिन भगवती के अथी पर चांगेरा मे फेर अपन भगवती घर आयल बरुआ ल क फेर भगवती के फेर ओतअ प्रणाम भेल गीतनाद भेल ओतसँ फेर बरुआ सभ अपन महिला सभ ल क सब गेली बांसकट्टी मे बाँस जिनका अपन बांस के गाछ छनि जिनका जतय छनि ओतअ। गेली ओतय फेर सिन्दूर पीठार लागल बरूआ त एकटा बरुआके अपन ओ जखन सिन्दूर पिठार लागि गेल तखन पुरुषसभ मिलि क ओकरा कटलाह ओही बाँस सँ फेर अपना सभ के ओहि दिन बड़ मड़बा ठाढ़ भेल काम पर फेर सभ पुरुख सभ मिलि क ओकरा मड़बा ठाढ़ कयलथि ओहि मे
हँ आ एकटा आओर रिवाज बढ़लै ये जे बाँस जे बान्है छथिन सभ पियर पियर धोती पहिरल पहिरैत छथिन सभ
हँ आब त बड हँ आब त बहुत चीज बढ़ि गेलैय पहिले सँ पहिले अपना सभ मे ओतेक शुरू मे होइत नहि छलैए ओतेक
नहि छलैए संसाधनक अभाव छलै हँ संसाधनक अभाव छलैए हँ त धीरे धीरे लोकके शौक बढ़लनि हँ
उएह सभसँ अपन तकर बाद फेर मड़बा उठल मड़बा उठल तकर फेर गीतनाद साँ साँझ के महिला सभ बैसली अपन साँझ क साँझ भेल फेर पितरसभ के ओहो सभ मे गीतनाद होइए खिलौना सोहर अपन खूब गेल खूब रमन चवन भेल हँ बरुआ के साँझमे उकटनो लागैये सभ महिलासभ बजा क सोहर खिलौना खूब अपन गीतनाद रमन चमन देख खू होइए मिथिलामे उपनयनमे
ह
तकर बाद फेर माटि मंगल होइए अपनासभ मे
ओहि बीच मे हँ ओहि बीच मे अगर उद्योग हँ उद्योग के बाद जे मंगल पड़ल तऽ लोक ओहि दिन माटि म्गल कऽ लैत छथि हँ
आब आ ओ
सम्हरै छनि हँ आओर एकटा बात समहरे छनि ते ओहि दिन चरखो वालला विध कऽ ले छै च कुटियो वला विध कऽ लै छथि हँ
कऽ लेलियै ओहिमे जे अपना ओ माटि जे आनल जाइ छै ओहि सँ ने ओ चूल्हा सब बनै छै ओ मैट जे आनल गेल सभ जे बरुआ सब जे माटि आनै छथिन पोखरि पर गेलथि बेर ओकर ओतय सिन्दूर पिठारसभ अपन लगेली लगेलथि बरुआ सभ तखन ओहिपर अपने सँ बरुआसभ सभ जे एकटा लेडीज के माटि देलथि कोरि कऽ ओ माटि लऽ कऽ अपना सभके ओ धोती सँ झाँपि कऽ सभटा कते विध होय छै सब महिला पैरे ने बाजबो ने ओ काल मे बजबो ने करू चुपचाप अपन ढोल सभ बजैए महिला सभ एक बरुआ पर हँ
बरुआ पर आ पाँच टा महिला आर मतलब दोसर बरुआ के एनाहियए कऽ कऽ जेना जेना बरुआ भेल प्रतेक बरुआ के पाछा पाँचटा ओ फेर खोछि लेल जाइ छै छै ओर ओतऽ
खोसि देलथि तखन हँ आ जिनका अपन ओहियो काल मे आब अबैया नबका नबका लोक साड़ियो दै छै साड़ियो देलक अपन जिनका जे एकटा बरुआ रहल तिनका अपन तए टा अपन रहथिन जे अइब सभ तिनका सभके अपन देलक अइहब भेल जे ओ ओहि बाती सब जे रहै छथिन हुनका खोज तो देलक फेर माटि एकटा के थारी भेट भेटलनि हुनका सभके ओहि थारी मे माटि देल गेल ओ मथााप उ थारी दियौ तखन पाँच गोटा लाइन लागू लाइन लागि कऽ धोती एकटा राखलियए गैल धोती सँ झाँपि कऽ फेर अपन ढ़ोल सभ बजैए ढ़ोल पिबी संगे अपन सभ फेर बिदा भेली घर तरफ आ उएह माटिकेँ कहैत छै जे अपनासभमे चूल्हा ओही माटिसँ बुझाइए ठोकल जाइत छै ओ जे जाइ छै से जे मड़ुआ के नीचाँ मे जे चूल्हा बनैत रहै छै वएह माटि सँ बनै छै हँ सएह सब देखेब हमहूँ सब सब दिनसँ सएह सब देखलियनि मा
फेर फेर जे छै हँ फेर जे छै से चारि खा बला भ हँ
विधि भेल चरखा भेल जनउ हँ आब वएह चौर चरखा मे सिन्दूर पैठार बरुआ एक बरुआ पर पाँचटा लगभग होइ छथि पाँचटा होइ छथिन सब जगह एक सिन्दुर पीठार लगेलथि फेर ओ महिला सब बैसलिय चर ठा कटली चरखा काटि कऽ तखन उएह जनउ जे बनैत छै ओहि जनउसँ फेर मड़बापर जनेउ बरुआसभ जे पहिरैत छलखिन हेँ पहिले तऽ उएह जनेउ तैयार कऽ कऽ जे दैत छथिन ओही सभ ओहीसभ बनय मतलब उएह जनेउसँ उएह ओहीसभ बनल जनेउ। फेर चरखा चूड़ा कूटाय चूड़ोमे उखरि समाट सभमे पिठार, - रगर के तब महिला पांच टा बेबाक चाहि चुरा लाबा भुजलथि कोइ तकर बाद ओकरा चूड़ा कुटली। उएह चूड़ोके कहैत छै जे ओखेर समाटमे। चूड़ा कुटली चूड़ा कुटििकऽ फेर, - ओकरे लाइओ चुड़लाइ जे भीखमे जे दैत छथिन आगू। जे होइ छै विध ओही। बिध मे ओहो वएह चूड़ल तिलबा सबके यूज ओ पर आबितो छै भार लेकिन
सभटा जे ओरिियन होइ छै उपनयन दिनक। से ओहिसँ पहिनेसँ टोल समाज मिल कऽ सभ मिलऽ। के सब विध में जे छै से खोइछ और सिन्दूर पिठार के प्रधान- ता रहै छै आओर ई चीज कऽ कऽ। चरख बला विध भऽ जाइया हँ ह।
सब दिन मे भऽ गेल माटो मंगल फेर भेलेलुए- पहर माटि मङ्गल ल करै लए गेली ओकर बाद ओहो दिन। बीत ओकर बाद अपनासभके सोहर खिलौना सेसभ होइत होइत। जिनका जतेक दिनके रहै छनि हँ ओ प्रतिदिन होइते छै। जे ओ अथी उगारल गेल बरुआ ओहो सब। भगवती छथिन हुनका बलियो प्रदान बहुत जगह पड़ैत छै बहुत जगह नहियो होइत छै। आब ओ जगह बनबितो छै। तऽ ओहिमे हसुन उतल गेल एक दिन पहिले कुम्हरमसँ एक दिन पहिले ओहो दिन साँझमे। भगवतीके अपन सभ बरुआ सभ गोर लग। लग जतेक पहिरब कुमहरम दिनका जतेक कपड़ा उपड़ा सब रहल सेहो सब देल जाइ छै ओहि दिन हम- हमरा सबके गाममे से सब होइ छलै कुम्हरमदीन पला आ फेर उपनयन दिनवला अपन आगू। से सब भेल फेर भगवतीके प्रसाद तरसाद देल गेल हाँस उस- ओ जे जाहिसँ बलि प्र्रदान होइत छै सेसभ चिन्बाड़पर सभटा दऽ कऽ तखन- ओतहु फेर पूजा पाठ भेल भगवतीके अपन सभ।
आ बाली प्रदान धीरे धीरे उठि रहल छै आओर ईसभ चीज- हँ तकर बाद भऽ गेलै। त भगवती के आँचरी जे छनि। से ओहि दिन लिखल जाइ छै कहिया भगवतीके आँचरीके लेल जे। हँ कुम्रमन से एक दिन पहिने भगवती नोताई छथिन भगवती। के सिर जतय रहैत छनि। ओतय भगवती केओ महिला एहि बाती महिला द्वारा- नव साड़ी पहिरायल जाय छनि हुनका। खोइछ दऽ कऽ ओ भगवती गीतसँ गाबि कऽ आओरकरबाद से भगवतीके। ओ लिखायल गेल तकर बाद रातिमे भगवती नोतायल गेल। हँ भगवती नोतायल गेल। फेर प्रात भेने जे कुम्हरम होइत छै ओहि दिन पातरि पड़ल- पातरि पड़ल खीर पूरी लऽ कऽ कतहु कतौ दू दू बेर पातरि होइया।
हँ हमरासभके ओहि दिन कुम्हरमो दिन भेल बढ़िआँसँ पातरि-
कतहु एकठाम होइत छै कतहु दू ठाम होइत छै हँ तऽ ई दू बेर फातरि भेल। फेर अहाँकेँ बरुआ केँ लऽ कऽ।
फेर पोखरि दिस विदा भेल ओ। आ ओना कुमरन दिन पोख पोखरि जे होइत छै एकटा। अपन एकटा पोखरि मानल गेल छै जे जे एहेन हँ। ओ सभ सभ नया कपड़ा लत्ता सभ लऽ कऽ कुमरम ढोलक पिपिही सब बजबैत। सब अपन गेल पोखरिमे फेर बर बरुआ केँ ओ दही। ओहियमे नऽ लगै छै ओ मधुखार कहै छै ओकरा। मधुखार ओ लगा सँ पाँ टा महिला हुनको सबके फेर ओसभ दही लगेली फेर अपना। क्यो कोनिया की कहै छै ओकरा सूप। अथि कोनी बेनी। ओहो एहिमे होइ छै कि एमे नइ कयल जाइ छै ओहिमे कोनिया लेकिन होइ छै कोनिये सँ बड़ुओ केँ माथा पर देल जाइ छनि उ जल। आ ओसभ फेर फेर बरुआ अपन जे अपन गुरुआइन रहैत छथिन बरुआके हुनका संगे अपन बरुआ नहाय लऽ गेल पोखैर मे सब अपन नहायल तखन एल तऽ कपड़ा लत्ता पहिरलाह तखन फेर ओहिमे। एहि बाती ई सभ जे रहै हुनका सभ केँ सिन्दूर पिट सिन्दूर लगायल गेल तखन तेल सिन्दूर फेर चूड़ा ओहि संगे पाँच टा रहैत छै चूड़ा, चना। सबकिछ मिलाकऽ पाँच रंगके सतन्जा। ओकरा सँ हँ ओकरा सतन्जा सात रंग केँ ओसभ मिला कऽ फेर ओ देल जाइत छै हँ। ओ सतञ्जा भेल ओकरा फेर ओ एहि बात जते रहै छथिन।
उपनयन जे भेल ओहि दिन भोरेसँ श्री केँ श्री कथी कहइ छै कुम्हार बला बर्तन पूजा। पाठ कऽ कऽ बरुआ जे छै। हँ बरुआ मा मड़बा पर बैसलैथ
चढ़ल हँ। मरबा पर चढ़ल फेर भीख भेल माय सभसँ पहिनेे तऽ ओहिमे भीखमे मायकेँ मानल जाय माय भीख। दै छथिन भिख माता सँ भीख लेलक बरुआ। ओ ओ देलक तखन माता नइ देखलक। फेर बरुआकेँ अपन नहेलक सोनेयलक। ओकर बाद सभ अपन। चुमाओन भेलै बरुआ केँ चुमाओन तुमाओन कयला केँ बाद फेर अपन बरुआ। से मऽ सबके अपन ओहि दिन तऽ नय प्रणाम फेर मन्दिरे मन्दिरे प्रणाम पाती। कऽ कऽ सभ बरुआ सब अपन घर पर आयल। हँ चुमाओन भेल गह कपड़ा लत्ता पहिरला केँ बाद चुमाओन तुमाओन भऽ कऽ।
फेर सँ ग्राम देवता सब केँ पूज हँ। आशीर्वाद लै लए बरुआ जाइ छैथ आओर सभ पैघ सँ। आशीर्वाद लैत छैथ अहिना कऽ कऽ उपनयन सम्पन्न भेल।
तब सम्पन्न भेल भोज भात केलक लोक खूब।